हलो
नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत स्वागत की हाल चाल की हालचाल छैक आइ हम अहाँके एकटा रोचक घटना सुनाय चाहैत छी कल्हि बिहान हमर सङ्ग किछु एहन भेल जे हमरा बहुत सोच सोचय पर मजबूर कय देलक घटना छोट छल मुदा सिकख बहुत पेघ छल सुनय चाहब
जरूर सुनाउ हमरा एहन बात सुनय बहुत नीक लागय छैक की घटना भेल छै कतय भेल छैक विस्तारसँ बताउ
कल्हि बिहान हम तलहे तलहेट गामा बगीचा दिस गेल छलहुँ मौसम बहुत सुन्दर छल चारू कात चिड़ै सबक आवाज आबि रहल छल ओतय एकटा आदमी चुपचाप बैसल छल ओ बहुत ध्यान से किछु देखैत छल हलो
हलो